मैच देखै छी
मैच कहाँ देख आब देखतियै शुरू भऽ गेलै
नहि आब शुरू होयत भारत खेलतै आब
हँ देखबै आब
हू
आवाज अबैया आवाज अबैया
हँ अबैया
हँ छोटी मौसी सेहो फोन कऽ रहल छथिन ताहि दुआरे पुछलहुँ
हँ ओ ओ अहींके मोबाइल पर बाजै छलै हमरा भेल हमर मोबाइल पर बैज रहल ऐ ताहि द्वारे हम अपन देख लगलो मोबाइल
हमरे मोबाइल पर बाज हमही केयने छलियनि दीक्षा कऽ जन्मदिन छलनि आ
ओ
ओहि दुआरे
ओ
हू आओर सब कहियो फेरो ओ फोन करे छै
ठीक छै अहाँ गप्प कऽ लिय बादमे गप्प करब
नहि नहि और सब कहियो काॅल हुअ दियो पूरा
कोनो बात नहि ठीक छैय हुअ दैय छी
हू और सब कहियो
ठीक आ देखलियै रोहित शर्मा विराट कोहली सब खेलैय छैय
ओहो सब खेलाइ छैय
हॅं वनडे छैय नऽ
हू
तै के एल राहुल
अच्छा हुँ हुँ देखलियै
हुँ
सुन्दर सुयश अय्यर
हूॅं
रोहित शर्मा
हूँ
विराट कोहली हॅं
हँ हम सब तऽ बढ़ियाँ सुनाउ तहन आर की सब भऽ रहल छै गाम के हाल चाल
गामके हाल चाल ठीके ऐ
हँ
गरमी छै चलि रहल छै ऐं हँ पढ़बै लऽ
बाबा दिस गेलैथ घुमय लऽ
नय आइ लेट से गेल छलखिन पढ़बै लऽ गेले ओम्हरेसँ बाबो ओता
साँझ भऽ गेल कि आब हैत
भऽ गेल साँझ
अन्हार भऽ गेल
हँ अन्हार भऽ गेल
आओर सब तहन कहियौ
आओर तऽ बढ़िएँ छै आओर अहाँ सुनबियौ
हमरो सब ठीके छै ऐमे देख रहल छियै एखन मैच कनि देर मे चाय पियब आब
हँ
दूध अनथिन सेवानि दी तऽ अनथिन ने तऽ जाय पड़त आनै लऽ
ओ दूध अबै छै रोज
हाँ
गायके तऽ अबिते छै पैक्टो वला अबै छै
गायके मना भऽ गेल छै
ओ पैक्टे बला आबै छै
पैक्टे वला अबै छै
हम छेलियै तऽ गाए कऽ अबै छलै
तऽ गाय वला तऽ ओहि बीच मे खाय छलै नऽ सब हँ तऽ एखन नय कोइ खाइ छै
ओ
आंय ओयमे खाली चाय बनै छै।
द पीरड ल दै छै ने
एखन नय पीबै छै ओ अथी वला पीबे छै की कहै छै घोर कऽ जे बनबै छेलौ
आ
सेवलो
हुँ
आओर सब तऽ ठीके अछि आब मैचो शुरुए हैत कनि देर मे
हँ पइनो पाइनो पड़ि रहलै ये की
न
अ
इम्हरो छै गरम
सोलह तारीख के रथ यात्रा छेलै
ओ हँ जगन्नाथ दरभंगामे होतै न अथीमे की कहै छै
ईसकोन टेम्पल हुँ
आओर सब सुनबियौ तऽ
आओर सब बढ़ियाँ अय परसु हमर जन्मो दिन
कॉलेज चलैय
हँ चलै छै कहियो कालके
कहियो कालके अथी खतम भऽ गेल ने परीक्षा सब
परीक्षा खतम भऽ गेलैये एखन एडमिशन भऽ रहल
ओ रिजल्ट एल
औतै दस पन्द्रह दिन के बाद
ओ हमरा भेल दै त तऽ एहे बीचमे
अगस्त मे आओत
हुँ
आओर सब सुनबियौ
आओर सब ठीक छै
रोड सब पर पाइनो लागल हय की इम्हर
इम्हर
हँ।
ओहि बीच मे हम गेल छेलियै तऽ ओहि बीचमे लागल छलै जाइ छेलियै तऽ
ओ
हूँ
हम देखै छलियै उम्हरका दिल्ली दिशका गाजियाबाद के देखबति रहै छै जे पानि बहुत भरल छै न्यूज सब पर।
समाचार पर छै।
ब
गुरुग्राम के त आओर हालत खराब छै।
हँ। राहुल तब रहै छै
हँ
बजबै छले ओ सब रंजितो आबि गेलै इम्हरे
नउ ओ सब की करै छथिन
ओ अथीमे कोनो एकाउंटेंटे वाला कोनो की एहने टाइप के जॉब छले द दू साल लगलै ओ अथी पोस्ट पर अबैमे
अं
छोटेसँ कोनो किछ स्टार्ट केने छलै
अच्छा
एकऐसा बैरा कप्तान है आब बढ़िआ छै तैयो ठीक बना बहुती अच्छा लग उने अपने मेन स्केेल ह उपर ध्यान दै दर्जा मौका मिल किस भी फॉर्न एतय सॅ एतय सॅ दूरे बड़ छै तब तऽ जेबै एक दिन भेट क कऽ ऐबै
हँ चलि जाउ
तीन सो तीन तीन सो रुपआ जेनाई तीन सो रुपआ एनाई
ओ
तै नय जा रहल छि एखन
ह ओ
मैचो शुरू भ गेल
आज आबि रहल अय आँ कहियौ
हँ आबै यऽ आओर छिके छै आम खतम भऽ गेल
हँ आम खतम भऽ गेलै काहां खतम भऽ गेलै आब खरीदके
कलकतिया भेटै छै न ओहो भेटैया न
हँ हँ भेंटय
ईम् इम्हरो आम भेटे छै मगर ओहेन स्वाद नहि रहै छै
हूं
एक्सपीरियंस सुंग
लेकिन लग नय नीक भेटै छै
हूं
ओ मार्केट मे नय भेटै छै बात से छै
ओ
से किए
हूं बजार मे तऽ भेटबे करै छै
हँ हँ
हूं
आओर सब कहियौ
आओर सब ठीक छै
समान ओने लेऽ अहाँ गेल छियै कि शिवानी दीदी
कथी के
अथी जे अबे छै उं उ बाजार दिन के ऊं हँ हँ हँ ओ
बहुते तक ताकि कऽ दै छथिन
हँ
तै दुआरे हम कहियो हम जाइतो नय छी
हँ
आओर सभ आओर सभ तऽ ठीके छै मैच देखे देखब स्टार्ट भए गेलै दोसर इनिंग लगभग ऊं कथी टी ट्वेंटी आओर अन्नप्राशन ऊं
सौरभो भाइजी आयल छै
सौरभ भाइजी ओ जे छथिन हं ओ सी ए छथिन
हँ
ओ सी ए छथिन
हँ
हमरा नय बुझल छले आयल छलखिन हं
एक दिन के बियाह नहि भेल छनि
हूं एल छथि ओ एल छलखिन
हँ ओ नीक लोक आदमी छै छथिन वैह अथी क्वार्टर मे ते हुनकर लगैया दू की तीन क्वार्टर मे छैन
पता नय हमरा
हँ हम सभ गेल छियनि हुनका ओतऽ ओतय ओ नुकल नय जाइ छियै नुकल नय जाइ छियै
हूँ
नुकर से दस कदम आगा नय दस कदम पीछे एगो जे ग्रील रहैया
हूँ
जेमे इसकुल के बच्चा सभके छुट्टी होइत रहै छै देखैत हेबै कखनो काल के
हूं
ग्रिल के अन्दरे बाटे रस्ता जय छनि हुनकर घर छनि
ओ
घर नहि अपन डेरा लेने छथिन ओ नीक लोक छथिन
कहानी कुछ ऐसी नहिऔ इस कहानी मे खूबसूरत पन्ना जुड़ जा ए इसी भी- र सबस न
ठीक अइ शिवानी दीदी नै कहने छलेजे ओ सि ए छथिन
से नहि बुझल छलै ओ कोनो अकाउंटे वाला छथिन से बुझलिय गप
ओ
कम्पनी-तम्पनी छ कोनो कम्पनी मे करै छथिन। से बुझल छल।
हाँ-हाँ एक डेढ़ लाख रुपआ छैन हुनका हँ हाँ हुनकर एक डेढ़ लाख रुपआ सैलरी छनि।
हैतन सी ए छथिन पुरान बहुत पहिलेसँ छथिन शायद
हाँ बहुत पहिले
हूँ
बिाआहो तियाहो नहि केलखिन वएह च-चक्कर मे
हूँ